हेलो जी नमस्कार
सब ठीक छै ने
हँं सब ठीक छै
आइ हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात ए आइ पर चर्चा करय चाहै छी आजुक समयमे ई विषय पूरा दुनियामे तेजीसँ लोकप्रिय भए रहल छै
बिलकुल सही कहलियए आइ आधुनिक तकनीकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि सॅं सभमे एक एक मानल जाइत छै
कल्हि हम सोचे छलहु जे आखिर आइ वास्तव मे होइत की छै आ मनुष्य से कते गलत पक्षी
इह एक एहन तकनीक छै जहिमे मशीन सबमे सबर्के सिखबाक निर्णय लेबाक आ समस्या समाधान करबाक क्षमता देब करबाक प्रयास एकल जाइत छै
हमरा लगैत छै जे मोबाइल इंटरनेट आ बहुतो आधुनिक सेवामे ए आइ के उपयोग भए रहल छै
बिलकुल जा आकु समयमे ए आइ स्वास्थ्य शिक्षा बैंकिंग परिवहन आ मनोरञ्जन जकरा लगभग प्रत्येक क्षेत्रमे उपयोग होइत छै
सच कहू तऽ जखन हम मोबाइल परर कोनो चीज खोजैत छी आ तुरंत सुझाव बैठे छै तखन ई बहुत रोचक लागैत छै
हँ एहि प्रकारक बहुत सेवा एइ आधारित प्रणाली द्वारा सञ्चालित होइ छै
एक वीडियो देखलियै जाहिमे कहल गेल छल जे भविष्य समय ए बहुत कार्य स्वचालित कहि सकैत छै
सही बात आइ दोहराओल जाय वाला बहुत काज क तेजी आ आ सटिकता से कर सक छै
हमरा लगैत छै जे एहिह से मनुष्यके समय बचा होयत आ उत्पादकता बनत
सङ्ग सङ्ग कौशल विकास आ न चीर सिकनाइन सेहो जोड़ब जड़त
सच कहू त ए आई के कारण रोजगार पर प्रभाव पड़बाक चर्चा सेहो बहुत खल जाइत छै
हँ किछु पारम्परिक काज बदलि सकैत छियै मुदा
स्हि बहुत न् स्वर आ रोजगार सेहो उत्पन सकैत छै
कली हम सोचे छललू जे भविष्य मे विद्यार्थी सब ए आइ से बहुत सहायता प्राप्त कर सकत
क्षेत्रमे एआय व्यक्तिगत सिखबाक अनुभव आ बेहतर मार्ग दर्शन प्रदान सकैत छै
हमरा लगै छै जे डॉ सब सेहो ए आइ के सहायता मे बीमारीक पहचान जल्दी कर सकत
साइकले स्वस्थ्य क्षेत्रमे एआय का उपयोग तेजीसँ बढ़ि रहल छै
सच कहू तऽ तकनीक जतेक शक्तिशाली होइ छै ओतेक जिम्मेदारीसँ ओकर वियोग होनाइ जरुरी छै
बिलकुल ए आइ का उपयोग मानव कल्याण लेल हो ई सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण छै
ए आइ मानव बुद्धिक प्रतिस्पर्धा न बल्कि सहयोगी बनी सकैत छै
ई बहुतक सुन्दर उद्योग एकर जाहि आ मानव क्षमताके ओकरा बढ़ा सकैत छै
बिलकुल ई बहुत सुन्दर विचार छै सही उपयोग कयल जाय तऽ एआइ मानव क्षमता के आओ बढ़ सक छै
ओ बिलकुल जे लोक तकनीक सिखत आ अपन कौशल विकसित करत ओ भविष्य्यक अवसर सभक लाभ उठा सकत
सही कहलियै इह केवल तकनीक नहि बल्कि भविष्यके विकास आ नवसंभावना एक महत्वपूर्ण द्वर छै
बिलकुल बिलकुल
सह कहली आधुनिक तकनीकी सभसँ महत्वपूर्ण उपलब्धि सभमे एफ मान चाह छै
कलिय हम सोचैत छलहुँ जे आखिर इ वास्तवमे होइत की छै आ मनुष्यमे क
यह एक एहन तक तनीक छै जाहिमे मशीन सबके सीखबाक निर्णय लेबाक आ समस्याक समाधान करबाक बाक क्षमता देखबाक प्रयास कल जाइत छै
सर्च कहू तऽ जखन हम मोबाइल पर कोनो चीज खोजैत छी आ तुरन्त सुझाव बेठत छै तखन ई बहुत रोचक लागैत छै
हँ बचपना दोस्ते निष्पट आ सरल होइत छै जे जीवन भर याद रहैत छै
कलहि हम एक वीडियो देखलियौ जाहिमे कहल गेल छल जे भविष्यमे ए आइ बहुत काज स्वचालित कर सकैत छै
य दोहराओ जाय वाला बहुत काज के तेजी से सठीकता के से कर सक छै
हमरा लगे छै जे असँ मनुष्य समय बचत होइ आ उत्पादकता बढ़
बिलकुल मुदा एहि सङ् सङ् कौशल विकास आ नहि जे सिखनाइ सेहो दरू भए जाय
सच कहू तऽ ए आइ के कारण रोजगार पर प्रभाव पड़बाक चर्चा सेहो बहुत सुनल जाइत छै
के काज बदल सक छै मुदा सङग ही बहुत नव अवसर आ रोजगार सेहो उो सकैत छै
कली हम सोचित चलू जे भविष्य मे विद्यार्थी सब ए आइ से बहुत सहायता प्राप्त कर सकत
व्यक्तिगत शीखबाक अनुभव आ बेतर मारगदर्शन प्रदान सक छै
हमरा लगै छै जे डॉक्टर सब से ओ ए आइ के सहायता से बीमारी पहचान जल्दी कर सकत
त काल स्वस््थ क्षेत्र मे एआइ उोग तेजी से बढ़ि रहल छै
सच कहू त तकलिफ जतेक शक्तिशाली होइ छै तेक जिम्मेदारी से ओकर उपयोग होनाइ जरुररी छै
कल्यण लेल हो सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण छै
कलियामे एक विचार पढ़ लियौ कि यार मानव बुद्धिक प्रतिस्पर्धी नहि बल्कि सहयोगी बनि सक छै
ई बहुत सुन्दर विचार छै सही उपयोग एकल जाय इ क्षमता के ओरा बढ़ा सक छै
हमरा विश्वास छै जे आने वाला समय ए आइ के युग कहल जाय
बिलकुल जे लोक तकनीकके सिखत आ अपन कौशल विकसित करथि ओ भविष्य्यक अवसर सभक लाभ उठा सकथि
सै कही आइ केवल तकनीक नहि बल्कि भविष्यके विकास आ नव सं्भावना एक महत्वपूर्ण दोर ब छै
बिलकुल बिलकुल सही कहलिय आधुनिक तकनीकके सबस महत्वपूर्ण उपलब्धि मे सँ एक मानल जाइत छै
कलहि हम सोचै छलहु जे पहिने जेकरा लेल घणटा समय लगैत छल आब ओहि काज के मशीन किछु मिनट मे पूरा कर दैत छै
यह एक अहम तकनीक छै जाहिमे मशीन सभके सीखबाक निर्णय लेबाक आ समस्या समाधान करबाक क्षमता देबाक प्रयास एक जाइत छै
सच कहू त जखन हम एतेक पैघ मात्रामे जानकारी देखैत छी तखन बुझाइत छै जे मनुष्य लेल सभटा जन कर याद रखिनाइ सम्भव नहि छै
बिलकुल आजुक समयमे ए आइ स्वास्थ्य शिक्षा बैंकिंग परिवहन आ मनो मनोरञजन जेका लगभग प्रत्येक क्षेत्रमे उपयोग होइत छै
बिल्कुल हमरा लागैत छै जे किसान सब सेहो ए आइ के मदद से मौसम आ फसल सम्बन्धी बेहतर निर्णय लेइ सकत
बिलकुल बिलकुल आ
आधुनिक तकनीक खेती के आओर प्रभावी कअ लोग दान बना सकै छै
बिल्कुल बिल्कुल शिक्षा क्षेत्रमे ए आइ व्यक्तिगत सिखबाक अनुभव आ बेहतर मार्गदर्शन प्रदान सकैत छी
कहलियन सोचै छलहु जे ए आइ मनुष्य जे सोचि सकैत छिये कि नहि
सच कहू तऽ तकनीकी जतेको शक्तिशाली होइत छै ओतेके जिम्मेदारी से ओकर उपयोग होनाइ जरूरी छै
बिलकुल बस सहायता करि सकै चियै मुदा सपना देखनाइ कल्पना करनाइ आ नव विचार उठ उत्पन्न करनाइ मनुष्यक विषेश क्षमता छै
बिल्कुल बिल्कुल कहलि हम एक विचार पर ए आइ मानव बुद्धि प्रतिस्पर्धा नहि बल्कि सहयोग बनि सकै छी
ई बहुत सुंदर विचार छै सही उपयोग एकल जाय इन्डिया मानव क्षमता के आओरा बढ़ा सकैत छी
हँ तकनीक ज्ञान आ मानवीय बुद्धि संगमसे भविष्यमे एहन उपलब्धि सब संभव होइ छै आइ केवल कल्पना जेका लगैत छै
हमरा लागै छै जे मोबाल इंटरनेट आ बहुत आधुनिक सेवामे ए आइ के उपयोग कऽ रहल छै
बिलकुल इतिहासमे जे देखल जाय सभाव बिजली आ इन्टरनेट जेकाँ अब इसका सब दुनिया बदलै छै आ ए आइ सेहो अपनी श्रेणी मे देखल जा रहल छै
बिलकुल बिलकुल शिक्षा क्षेत्रमे ए आइ व्यक्तिगत शिखबाक अनुभव आ बेहतर मार्गदर्शन पावि काम करत सकैत छै
सही कहिलू अ सम्भव छै जे बहुत काज पूर्ण रूप से स्वचालित भए जाइ आ मनुष्य स अधिक रचनात्मक काज पर ध्यान दै
छै जे आनवाले समय ए आइ का युग कहल जाएत
भविष्यमे प्रत्येक व्यकि के ओकर क्षमता अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा भेटी सकैत छै जे सिखबाक प्रक्रिया के आओर प्रभावशाली
बिलकुल बिलकुल ए आइ का विकास जखन ओतेक तेजीसँ रहल जे ओतेक तेजीसँ दुनिआके काम करबाक तरीका सेहो बदिले रहल छै
बिलकुल तकनीक दूरी कम करै छै आ गुणवत्ता पूर्ण ज्ञान के अधिक लोक धरि पहुँचा सकैत छी
जखन कहू कुनु तऽ सच कहू तऽ जखन हम एतेक पैघ मात्रा मे जानकारी देखैत छी तखन बुझबैत छी जे मनुष्य लेल सबटा जानकारी याद रखनाय सम्भव नहि छै
सच कहू तो ई सब किछु साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगैत छै
हँ उत्पादन कृषि शिक्षा चिकित्सा आ शोध जेकरा क्षेत्र मे ए आय उपयोग लगातार बढ़ि रहल छै
हमरा लगैत छै जे ए आइ के विकासक संग नैतिक प्रश्न सेहो बढ़त
बिलकुल बिलकुल सच कहू तऽ ए आइ के संग सिखनाइ आजूक युवा पीढ़ी लेल बहुत महत्वपूर्ण होयत
बिलकुल चाकू से भोजन से हो बनावल आ जा कऽ छै आ नुकसान सेहोव पहुँचावल जा सकै छै बात उपयोगक होइ छै
बिलकुल सच कहू तऽ ए आइ के उपयोग सही मानव जीवन बहुत आसान बना सकैत छै
सही कहलियै जेना आय इंटरनेट उपयोग करनाय सामान्य अछि ओहिना भविष्य मे उपयोग सामान्य होइ सकैत छै
ई बहुत प्रेणादायक विचार छै बदलेत दुनिया मे सिखबाक क्षमता सबसे म महत्वपूर्ण सम्पत्ति बनि रहल छै
कल्हि हम एक विचार पढलिये ए आइ भविष्य नहि छै बल्कि भविष्यक तैयारी आब शुरू भय चुकल छै
बिलकुल तकनीकी ज्ञान आ मानवीय बुद्धिक संगम आ भविष्य मे एहन उपलब्धि सब सम्भव होइत छै आय केवल कल्पना जेकाँ लगैत छै
बिलकुल बिलकुल बीमारी शिक्षा गरीबी जलवायु परिवर्तन आ वैज्ञानिक सोध जेकाँ क्षेत्र मे ए आय महत्वपूर्ण योगदान दे सकैत छै
जतेक हम जे ई केवल एक तकनीकी नहि बल्कि एकटा क्रान्ति छै जेकाँ छै
ठीक ह बाबू बादमे बात होयत आज
ठीक है नमस्कार नमस्कार